हेलो।
हेलो।
हँ बहिन की हाल चाल छै।
बस नीके छियै अहाँ अपन कहू।
हँ हमे भी नीक छियै।
आ अहाँके छोटकी बहिन के दिश के की हाल चाल अछि।
अ हमरो बहिन सब के अभी नीक समाचार छै एगो खुशखबरी छै जेना देखु ने अभी दू तीन महीना। आओर टाइम छै।
अच्छा।
हँ। तऽ एगो नीके खबर सुनायब अहाँके जल्दीेये
चलू बड नीक बात छै भगवान एहने हुनखा भरल पूरल रखथिन नै हम सुनले छलियै न कि हुनका कनिक दिक्कत छै। मेहमान जे छथिन कनि तामस वला छथिन से से हम पुछलौं कि सब चीज नीके सुखे नाय
हँ ना सब तऽ नीक सुख छै नीके सुखे छै आ भगवान कृपास से सब चीज अभी बुद्धि विवेक सब ठीके छैप
एहना बदलै छै देखियौ एहना बदले छै देखियौ शुरुआती मे रहै छै कनिक देखियौ अपनो देखियौ हमरो देख देखियौ या केकरो देखियौ जीवन बियाहके कनिक दू तीन साल तक लेल सबके दिक्कत होइ छै बहिन
हँ उ तऽ आपसी समझदारियो तऽ ना भेटाइत छै ना
देखियौ समझदारी कतय से भेटैतयै आँ अहूँ अपन घर मे रहे छी ओहो अपन घर मे रहे छी अहूँ बच्चा छी ओहो बच्चा छै अहूँ अप अपन आँ मन से काज करै छी ओहो मन से काज करै छै आ जकरा सङ्गे अहाँके अब रहबाके छै से जब जे त देखियौ अब ओ पहले बेचारा अपन चीज अपन सामान अपने जर तरीके से रखै छलैया ठीक छै या माय बाप रख देलक तऽ ओकरा कोनो दिक्कत नै आब जे लड़की जे छै छै तऽ सोचै छै कि लड़का हमरा पूरा सपोर्ट करै आ लड़का के भी अपन सब चीज ओकरा संगे बाटे के पड़े छै तऽ सब ई चीज लेल तैयार नै ने रहै छै सखी आ ओकरामे देखियौ ई सबके जे दिमाग मिलते मिलते मिलते मिलत त तक लेल तऽ परिवारे बीचमे कूद जाइ छै सोचै छै कि जे हमर घरमे पुतहु बनिके आयत से एकदम सर्व बुद्धि सम्पन्न रहै आ मुँह के गोंग रहे हू बेटा से कोनो मत मतलब नय रखे हँ तऽ ई हो सकै छै
ना ना ना ना कहियो नय
तऽ वही चीज होवे छै सखी कि ई जे परिवार रहै छै नऽ ककरो - केकरो परिवार एहन रहै छै कि ए मिया बीबी केँ बीच मे पर कऽ आ दुनूकेँ मिलही नय दै छै दुनू केँ मत गति मिलतै तखन नऽ दुनू एक दोसरा केँ समझत अ तऽ लड़का केँ अलग भड़काबै छै आ लड़की ठाम ओकरा सि कायत अलग करे छै तऽ लड़की तऽ रहते त - तेवर मे कि हमर दुल्हा एहन गलत छै हमर दुल्हा ओहन गलत छै एहन करै छै ओहन करै छै आ लड़का केँ की करत लड़की केँ प्रति भड़का दै छै की तोहर बीबी एहेन करै छौ काज नच करै छौ ककरो संगे गप नय करै छौ आ ककरो केँ संगे गप्पो करे छो तो बदतमीजी से करे छो तऽ लड़का भी सो बुझे छै कि हमर परिवार संग तऽ जब तो रहबे नय करबही तऽ हम तोरा संग किया ए - नीक से रहियौ तू जान अपन हुँ केना रहै केँ छौ से - से
लेकिन देखो पति पत्नी केँ बीच मे नऽ कोइ तीसरा केँ नय पड़ै केँ चाही जेना मााय बाप हो आ चाहे गोतिया हो
देखियो सखी आइ काइल केँ बाचो बालो बच्चा मे धर्य नय छै आ माय बाप तऽ की कहू कहल नय जाइ छै सास ससुर केँ तऽ परमाधिकार छै कि उ बीचमे बजतैए बजतै ठीक छै आ सास ससुर केँ जे रहै छै जे सास ससुर बाजै छै तऽ उ सास ससुर की होइ छै कि दमाात केँ नजरमे सु पर विलन
सही बात छै
बुझलहु अपन बेटी केँ पक्ष से जे किछ बात रख दै छै तऽ ओकर नजर मे सुपर विलन बन जाइ छै कि अहाँ अपन बेटी केँ भड़काबै छी आ ई नय बुझै छै छोड़ा कि देखियौ हम जे उ अपन बेटी केँ भड़काबै छै तऽ अहूँ तऽ अहूँ केँ माय बाप तऽ अहाँकेँ भड़काबै छैथ आँ तऽ ई किया नय बुझै छियै अहाँ अहाँकेँ माय बाप बड्ड प्रेमी अहाँ अ लड़की केँ माय बाप नय प्रेमी छै
बताउ नऽ ई ई तऽ गलत नऽ छै
ई तऽ गलत छै आ जे देखियौ हमही सभमे छै कि जब हम ससुरालमे रहै छलहुँ तऽ एक छोट - छोट बात पे सखी हमर ए अ दुल्हा केँ बड्ड तामस बरहै यऽ अहाँकेँ बुझले अछि ठीक छै तऽ छोट - छोट बातमे जे उ बाजैत रहथिन से किओ दूटा बात कहथिन आ हमर जे सास छलथिन उ आकेँ दस टा बात सुना देथिन आ ई नय कि हमरा सुनथिन अपन बेटे केँ कहै छलथिन की हम तो कहबे करै छलियो इ लड़की एहन छौ ओहन छौ ए एहन करे छै ओहन करै छै तऽ तोरा हमर बात मय मानलही ई नय केलही उ नय केलही हम तऽ ए शुरूएसँ बुझै छलियै कि ई लड़की ऐतै ऐतै तऽ एहेन करतै मतलब दस टा रंग केँ बात बुझलउ
बताउ
अब लड़का केँ की छै लड़को तऽ छोटे छै अब बीस बाइस साल केँ लड़का केँ अहाँ कहबै की सबटा बात समेझ केँ रख उ तो नय रखतै टीक छै आब ओहो की सोचे छलै कि हँ हमर माय बाप तऽ नीके छै हम तऽ बचपन से रहै छी हुनका संगे यही लड़की गलत छै आब लड़की कतऽ जेतै अ
सही बात छै ई तो सोचै केँ बात छै नऽ
सोचैके बात छै आ हम जे किछ बाजै छलियै तऽ कहै छलथिन हमर सासके देखी तोरा संग जे एना बात करै छौ ने ओहने हमरे हमलोे संग भी बात करै छै जे न तोरा सब बिगरे छौ ओहने हमलोग के ऊपर भी तामस बरे छै ओकरा आब कहियौ कि ई बात के सोचियौ सखी कि केहन असर पड़त एक दुल्हा पर या बेटा पर
सही बात छै बड असर पड़ै छै
हूँ तऽ आर जे छोट छोट बात रहे छले ने सखी से एकदम पैग भए जाय छले से जाने छिऐ बात नय करै छलखिन हमरा संगे खाय नय छलखिन हम से कोनो मतलब नय अब हँ कोनो मतलब नय इतना तक कि सखी जा के दोसर रूमो में सुत जाइ छलथिन कि हमर मायके ही बेज्ज बेजती कलक तऽ हम ने एकर संग मे रहबै आ माइ हुनका संग द छलखिन ले तू चाभी ले दोसर रूम के आ जोत तू सुत जो एहन ते छलियै लेकिन आइ देखियौ भगवान के कृपा से गुरुदेव के आशीर्वाद से आ छोट बड़ के आशीर्वाद से आइ देख हम सब के बड नीक छै आ शादी भेल छै ने भाय दस एगारह साल भेल छै आब ओहो बुझै छथिन कि मम्मी के कतऽ गलती छै अह हमर बीबी के कता गलती छै हम ई नहि कहबै कि हमरे पक्ष मे छथिन या मम्मीए के पक्ष मे छथिन
सही बात छैय
आब देखियौ उमर के टाइम के सङ्गे संगे उमरो बढ़ै छै तऽ बुद्धियो तऽ बढ़ैत छै
आब उ बुझै छैथ हँ आब बुझै छथिन कि परिवार के संग में कोना रहैके चाही आ केकरा केना बाजे के चाही आब हमरो दिक्कत नय छै माइयो के दिक्कत नहि छै जेकर जेकरा गलती रहै छै मुंहे पे बाज दैय छथिन मुंहे पे दू टा बात कह दै छथिनऽ हमूँ चुप चप हो जाइ छिय माइयो चुप हो जाइ छथिन आब देखियौ भगवान के कृपा से हमर हमरो परिवार मे आब सब टा नीक छै तऽ ओहनो छोटिये के भेटै सखी अभी नया नया के छै
हँ तनिका अंडरस्टेंडिंग जे आब जायइत ने तऽ फिर सब ठीक भऽ जायइत
हँ से तो कहलहुँ कि नया नयामे सबके होइ छै एहन बात नहि छै कि नया नया हो छै आ बाकी देखियौ कनिक मनिक जे नोक झोक रहै छै ने सखी से मिया बीबी के श्रृंगार छै ई मिया बीबी के शृंगार छै हँ आ कोनो ने कोनो बात ले करके
रिश्ते अधूरा छै जहाँ फिक्र छै जहाँ फिक्रे छै छै जहाँ ममता छै वहाँ पे ई सब चीज रहबे करै छै तऽ रहबाक भी चाही जेना अगर अहाँके केकरोसँ मतलबे नय रहत तऽ अहाँ केना अगिलाके रोकब टोकब जेना जेना कुछो बोलब
आ आब तऽ सखी जानै छियै हमही दू टा बाती करके कऽ दै छियै ओहो सुन लै छथिन झूठ नय कहब आ देखियौ शनिचर ए दुआरे कह छ छी थू थू नजर नहि लागे हमर रिश्ता म बुझलु डरो लागै छै जानै छियै जे दिन कह देबै ने ई बात सखी बस उऽ दिन तो ए महाभारत हमर घर में छिड़त। कि हम कह नै सकै छी अहाँ केँ किछु ले युद्धम युद्ध ले बहसम बहसी हमहुँ कम नै छी ई हम नै कऽ सकै छी कि हम कम छियै। ओ दू छथिन तऽ हम चार छी हँसै छी सखी हम से अहाँ तऽ केँ तऽ बुझले ऐछ केँ हम बाजे में कतो कम नै करै छी।
ना ना ओ तऽ हमे देखले छियै।
तब अहाँ हमर बड़ाई करै छी कि बुराइ करे छी ओहो हमरा कऽ दिअ हम अपन मुँह से हम अपन ब बुराइ करै छी तऽ अहाँ। संग म संग दै छियै अहाँ कहू कि नें सखी अहाँ बड नीक छी अहाँ बड एतै सुन्दर छी अहाँ हँ नै तऽ सखी सबकेँ काज होबा केँ चाही कि सखी केँ संग देबा केँ चाही ई नै कि सखी। कह देलक कि हम बुरा छी तऽ हँ हँ हऽहऽ हऽ' बुरा छी।
जहाँ अहाँ केँ पी सात खड़ा छियै जेना अहाँ बुरा, काज करब तो भी आ जेना अहाँ नीक काज करब तो भी
नै तऽ अहाँ किया कह देली कि हम जे जादा बाजै छीय अहाँ
आ देखो हमे जानै छियै न कि अहाँकेँ मुँह फटल छै देखे छियै न कि अहाँ केँ मुँह फटल छै अहाँ तऽ बजबे करब तनिका बेसी बाजब तऽ हमे जानै छियै नहि।
फाटल छै केकर मुँह सट
उऽ उऽ तऽ औरत जान औरत जात में जन्म छै तऽ मुँह तऽ फाटल रहबे करे
नै नै सब केँ नै सखी। आ सब केँ मुँह फाटल छै की पुरुख सब केँ मुँह फाटल नै छै केना खाइ छैथ तऽ ओ सब मुँह सियल रहतेै सटल रहतै तऽ केना खेतै ओ सब। तऽ खायन पियन ले केँ भी तऽ मुँह फाटल रहे केँ चाही न तऽ सब केँ मुँह। फाटल छै हमर कनिक बोली में मुँह फाट
मुँह फाट वही कहै छियै हमे अहाँ बुझे नहीं छीयै हमरा आर केँ मन। केँ भावना हऽ
अहाँ हमरा बुझलियै अहाँ तऽ आहुँ नै बुझलियै हमरा हु
देखो हमे बुझै छियै तबे ने अहाँ लगे खरै छियै
से तो बात छैहे सखी
ठार छियै बताउ
हँ हँ नै नें अहाँ एकदम नीक बाजै छीयै सखी अहाँ जेक नीक तऽ कोई नें बाज सक कै छै आह एहन सुन्दर मधुर बाप रे बाप। कह नै सकै छी अहाँ केँ लगे छै कि सबटा काज भेल छै अहाँ हमरा संग बैस केँ ठिठी ठिठी करै छी।
ए देखहो सभ काज होइत रहैत पू भैर दिन तऽ काजे केँ काज धरल छै आब अहाँ से गप कर लऽ बैठलीयै तऽ तनिका लगै है कि बात कर केँ उठब चलो आब जे अहाँ कह देलो देखो हमर मालिक केँ फोन आ गेलो तनिका हमे बात कर ले छियै ठीक छै चलू
ठीक छै ठीक छै सखी हम करै छी तब हू